प्रणाम की हाल चाल अय
बज बाजी
की हाल चाल हो
की गै ठीक छौ इसकुल गेल छलै क नहि
इसकुल त आइ गेल छल गारी लगा दही ने
कथि सब कह जाइ छलै गो
आय देखि पहिले हम गेलियै पहि सुनही ने की कहै छिय
आँय
पहिले इसकुल गेलियो पहिले इसकू कूल गेलियौ ने
हँ हँ
तऽ बौना बोनाफायट सर्टिफिकेट बनबी लए गेल छली हम बुझलदि अथ िर्शन कहलै बना फट सर्टिफिकेट सर बनाना है तऽ कहलकै सर स्कूल कहे नहि आते हो स्कूल आओगे पहले रोज तब बनाएंगे गे बुझलही
हँ
तऽ हम कहलिये सर कर दीजिए सर कह सर फर्म दीजियए ने नहि दै छलै तब कहलकै सर साइबर कैफ़े बाला देगा फोर्म बुझलीही सर सब तीनो ने देलको निकत तऽ चलि गेलियै फेनो हम ओतऽ फेर एलियै लक्मण सर सर लक्ष्मण सर रह छ्तसवा के गाड़ी लेलियो ओ छसतिस बा गाड़ी लेलियो सइकेले से हम गैल छलियो त छतिसवा के गाडी ल के गलियो लक्ष्मण लंग तऽ ओ फोम निकालि कऽ देलक फर्म निकाल क ओ देलकउ सर लंग हँ त फेन भरलियो त सर लंग गेलियो त एखन साइने नहि करै छलै किनो
ह्म
किनो साइने नहि करै हेबही
तू कोन स्कूल बनलू
हँ सियौल मे
यौल मे
हँ अनुजवा के नै बनले हम गेबे न केलियै अनुजवा के कहलकै पहिले इस्कुल आउ बो ही तब बना तब बनाएंगे पहले इसकुल आओ पढ़ने के लिए त बोनाफाइट पर सइने नै करै छै बुझल अइ पाइ ताइ नहि लेलते सुनही ने की कहै छियौ
हू
बोनाफायट सर्फिकेट पर साइने नहि करै छलै कोनो तऽ फेन भायजी स वैह सँ ओकर कथी लक्ष्मण सर से बात करलियै बुझलही तैयो नहि करै छलै तैयो नहि करै छले कनि भऽ गेलै बेसी अंठ संठ
हँ
ताहिके बाद सर फेनु साइन केलकौ तब तोरा लग जे तखन देखली हमरा ओतो
हँ हँ हँ
तऽ फेन‌ गेलियौ तऽ लक्ष्मण सर लग कहलिये दऽ देबै अखने ऑनलाइन भऽ जेतै
हँ
तऽ नइ फेनो तब देखलियै विद्यार्थी आर आबि गेलै तीन बजे वला जे अपना आर के बादमे नहि पढ़ै छलहु नअ सँ दस
हँ हँ हँ सत्यम सोनवा
हँ ओ वाला बैचा तीन बजे से चले हइ ने
हँ
तऽ उएह वाला बाइच छै पढ़बबै छै पढ़ब एलै तुरन्ते विद्यार्थी अरी तैपर सँ जाती आवासी आर लैयो नहि गेल छलियै हम बुलीही
हू
जाति अवासी आर नहि लगैल हँ त जाति आवासिय हँ हँ त जाति सुनिही जाति आवासि नहि लऽ क गेल छलियै तऽ हम आबि गेलियै कनी
हूँ
तऽ कथी सब हमरा कुछो नहि लेलकै ओ
ऑनलाइन मे जाती अवजिय कथो सब लगतौ
जाति आवासिय आय लगतौ मोबाइल नंबर
हूँ
बुझलही नइ ओते बुझल छौ हमराओन फाटे लगतै और कुछो पैसा कतऽ
अथी आनलाइन वला
कतअ
इसकुल मे की सर सौ रुपआ
आँय
सौ रुपैआ
नइ सौ रुपैआ
हाँ
आउ तू देते
नइ पता
आओतो केते आय
नहि पता चुप नहि पता चुप
हाँ
तऽ तू कहिया जे भी बानबी ले तू कहिया जे भी बानबे लेल
तुहू देखिये त
आँय हेलो भऽ गेलै एहि सब बेसी एकरामे बाते नहि होइ छै हेलो हेलो भऽ गेलै अयस बेसी ओहिठाममे बाते ने छै बजबे नै करैके पाँच मिनट